नमस्कार की हाल अछि
नमस्कार मित्र हम तो बढ़ियाँ अछि आउ सुनाउ
हँमहु ठीक छी चालौ मुख्य बात करी
हँ कहु
हम सोचि रहल छी जे आब एकटा नव बाइक किनल जाय बहुत दिनसँ मन छल मुदा लागत अछि जे समय आबि गेल अछि रोज कॉलेज बजार आ काखनो काखनो दूर गम जाय पड़ैत अछि तो अपन बाइक रहत तऽ सुविधा सेहो रहत आ समय सभ बचत
वाह ई तऽ बहुत नीक विचार अछि आइ काल्हि बाइक बहुत जरूरी सेहो भइ गेल अछि मुदा बाइक किनबाक पहिने नीक तरह तुलना कयले जरूरी होयत अछि कारण एक बार पैग खर्च भए गेल तऽ फिर पछतावा नहि होइत
हँ बिल्कुल सही कहलू हम इंटरनेट पर बहुत वीडियो देखने छी बहुत लोकक समीक्षास सेहो पढ़ने छी मुद्दा जाइते लोक ओकतराय कहु कहैत अछि अमुक कम्पनी नीक तऽ दोसर कहैत अछि दोसर कम्पनी बेसी बढ़ियाँ अब समझे मे नहि आबि रहल अछि जे आखिर सही विकल्प कोन होएत
देखूँ बाइक चुनेत समय खाली नाम नही देखबाक चाही सबसँ पहिने आपन जरुरत बुझबाक चाही बाइक किनका ले सैह छी रोज ऑफिस या कॉलेज जाय लेल कि घूमक फिरक लेल कि लम्बा दूरी तय करबाक लेल
हमर त मुख्य उपयोग रोजक यात्रा लेल रहत दिन में लगभग पच्चीस से तीस किलोमीटर चलत बीच बीच मे छुट्टी दिन मित्र सबक संग घूमे सहि जायब
अच्छा त तखन त सबसे पहिने माइलेज पर ध्यान देब जरुरी अछि पेट्रोलक दाम दिन प्रतिदिन बढ़ि जाय रहल अछि जह बाइक कम पेट्रोले मे बेसी दूरी तय करत मासिक खर्च बहुत कम भए जायत
हँ मइलेज महत्वपूर्णता अछि मुदा हम चाहैत छियै जे बाईक देखबामो सेहे आकर्षित हो आखिर कई वर्ष धरि चलियब त डिजाइन सेहो मनपसन्द रहबक चाही
बिलकुल बिलकुल सही बात आई काल्हि कंपनी सभ डिजाइन पर बहुत ध्यान दैत अछि किछु बाइक स्पोर्टी लुक में आबैत अछि किछु साधारण डिजाइन मे मुदा खाली सुन्दर देखा देल से काज नही चलत आराम दायक सीट सही हैंडल पोजिशन आ सस्पेंशन सेहो देखबाक चाही
हमरो ई बात बुझाइत अछि एक दूइ बेर एहन बाइक पर बेसलाहू जेमे सीट त सुन्दर छाल मुद्दा पाँच दस मिनट कमर दुखए लगल
हँ त ओहिने कारण टेस्ट राइड बहुत जरुरी होइत अछि सुरवे मे बाइक देखी के निर्णय नही लेबाक चाही स्वयन्य चला के देखूँ जे क्लच कोना छी ब्रेक कोना छी बाज जन आरामदायक लागेैत अछी की नहि
हँ टेस्ट ड्राइव त आवश्यक करब मुदा हमरा एकटा बातक डरो सही अछि किछु बाइक सर्विस आ पार्ट्स बहुत महंगा होएत अछि
हुँ हुँ ई तऽ बहुत महत्वपूर्ण बात केलहुँ बहुत लोक खाली खरीदबाक दाम देखेत छथि मुदा खर्च बादक खर्च नहि सोचैत छथि जबकि साल भरिमे सर्विस इंजन ऑयल टायर ब्रिक पेड आ दोसर पार्टस पर सेहो खर्च होत रहत अछि
ठीक कहलहुँ हम चाहै छियै जे एहन कम्पनीज बाइक ली जाके सर्विस सेंटर आस पास मे उपलब्ध हो जा कखनो किछु समस्या भई जा त बहुत दूर न जाय पड़ै
बिलकुल सर्विस नेटवर्क मजबूत त भविष्यमे बहुत सुविधा बाटे किछु कम्पनीक बाइक नीक होइत अछि मुदा सर्विस सेेंटर कम होबाक कारण लोकक परेशानी होइत अछि
हमर एकटा बात आरो बुझे अब बहुत लोक कहैत अछि जे फीचर्स सेहो देखूँ डिस्टिल्ड मीटर डिजिटल मीटर ब्लूटूथ कनेकटिविटी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट एल टी वी लाइट जे सब जरूरियात छै कि नहि
देखू फीचर रहत तऽ सुविधा जरूर बढ़त मुदा फिचरक चक्र मे मुख्य बात न बीस बिश्रावाक चाहि इंजन भरोसमन्द हो ब्रेकिंग सुरक्षित हो माइलेज ठीक हो आरामदायक ड्राइविंग अनुभव ब ई सब पहिने देखू फीचर तऽ बादमे बोनस जकाँ अछि
ई बात सुन के बहुत स्पष्टता भेटल हमरा लागैत छल जे जकर फीचर बेसी ओहे बाइक समझ नीक मुदा बझाइल जे मूल गुणवक्तता पहिने बक चाही
हँ आ एकटा बात आऔरो अपन बजट तय कयली ज बजट स्पष्ट नहि रहत तऽ हर बेर थोड़ थोड़ अ बढ़बैत जाइ आ आखिरे मे आवश्यकता से बेसी खर्च भढ़ जायत
सही कहलू हम पहिने बजट निश्चित करब फेर ओहि हिसाब हिसाब से अलग अलग बाइक तुलना करब त तखन निर्णय लेब आसान होयत
बिलकुल
तऽ अगिला बेर हम अलग अलग कम्पनीके लोकप्रिय बाइकक सब हुकर खूबी कमी माइलेज आराम रखरखाव आ कीमतक हिसाबत से विस्तार तुलना करब तऽ एक काम करब आ फिरसँ स्टार्ट करी जाइ तुलना उलनासँ बेसी नीक होइ
हँ हँ पिछले बार जे बात भेल छै ओकर हम बहुत सोचलहुँ अब किछु बाइक नाम सेहो लिखेलेल छी जाहि पर विचार क रहल छी मुदा फेरो निर्माण निर्णय नहि भेल रहै अछि
हँ देख ई तऽ स्वाविक बात छै बइक खरीदबाक छोट निर्णय नहि होयइत अछि कई वर्ष धरि उपयोग करबाक होइत अछि त तुलना सूचि विचार क करबाक चाही केहू कोन कोन बाइक पर विचार कले रहल छी
हमरा चरी पञचटा विकल्प नीच लागात अ छी किछु लोक माइलेज लेख एकटा बइक सुझबित अछी दोसर लोको कहैत जे अछी पॉवर वाला बाइक लिया केनो केयू स्टाइल देखभ सहल देता छी तऽ के भरोसेमेन्द इंजन पर जोर देता छी
अ देख ई त हर खरीदारक अनुभव पर निर्भय करैत छथि अ मुदा हमसभ एक एक क‌इ विचार करैत छी सबसे पहिने माइलेज पर बात करी
हँ माइलेज तऽ हमरा ले बहुत महत्वपूर्ण अछि आखिर रोज पेट्रोल भरबे मे जे खर्च होइत अछि से कम रहबाक चाही
बिलकुल बिलकुल ज अ दूटा बाइक देखल जाय अ दुनू प्रदर्शन लगभग समान हो मुदा एकटा बाइक पाँच दस किलोमीटर बेसी माइलेज द देतो तऽ लम्बा समयक ओहि से बहुत बचत भए सकैत अछि खासके जे रोज चलायब
मुदा किछु लोक कहैत छछी जे बेसी माईलेज दिन हरे बाइक मे पावर कम होइत आ छै की बात सही अछि
किछु हथ धरी सह मानल जाइ सकैत छी कम्पनीसभ अलग अलग जरूरतक हिसाबे बाइक बनाबैत छथि किछु बाइक इन्धन बचत पर ध्यान दैत अछि किछु बइक तेज एक्सिनेशन या अधिक सक्ति दबा न जैनक जाइत अछि एहिन स्थिति मे अपन उपयोग सबसँ पैघ आधार होयबाक चाही
हमर तऽ रेस नही लगबे पड़ैत अछि सामान्य गति मे स सुरक्षा यात्रा करब बस एतबे चाहै छी
हँ तऽ तखन मध्यम पावर आ नीक माइलेज वाला बाइक अ लेल बेसी उपयोग रहत उपयुक्त रहत बहुत अधिक शक्ति रहितो उपयोग नहि होइत उलटे खर्च बढ़ी सकेत अछि
अरामक विशेषमे कहेब किछु बाइक मे सीट नीक होईत अछि मुद्दा किछु मे बहुत कठोर लागत आछि
एक आरामायक महत्व बहुत बेसी अछि ज रोज आधा घंटा या एक घंटा बाइक चलायब तऽ सीट सस्पेंशन आ बैठबाक स्थिति बहुत असर करैत अछि खराब सस्पेंशन होए तो खराब सड़क पर शरीर जल्दी थकि जायत अछि
हूँ हमार इलका मे सब सड़क एकदम बढ़िया न नही अछि कतबो ठाम गढ़ै सहयो रहैत अछि
हुँ तऽ तखन तऽ मजबूत सस्पेंशन वाला बाइक देखबाक चाही सिर्फ शहरक चिकनक सड़क नहि बल्कि वास्तविक परिस्थिति सूची के निर्णय लेब नीक रहत
सुरक्षा पर सेहो बहुत चर्चा सुनैत सुनैत छी आइ काल लगभग सब बाइक डिस्क ब्रेक अकस्मत अक अकृत सुरक्षा प्रणाली सही आबि गेल आछि
हँ सुरक्षा पर कखनो समझौता नहि करबाक चाही जब बजट अनुमति देत तऽ बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम वाला मॉडल चुनब लाभदायक रहत बरसातक समय अचानक ब्रेेक लगाबय पड़ल पर ई बहुत सहायता करैत अछि
बरसात मे सड़क फिसल भाय जाइत अछि तखन ब्रेकिंग गुणवत्ता बहुत जरूर होइत अछि
बिलकुल बिलकुल आ टायरट गुणवत्ता सेहो देखबाक चाही नीक ग्रीप बला टायर सुर सुरक्षा बढ़बैत अछि
डिजाइनक विशेषमे हमार परिवारक राय अलग अलग अछि छोट भाय कहैत अछि आ स्पोर्टी बाइक लिू मुद्दा बाबूजी कैहत अछि साधारण डिजाइन वाला बाइक बेसी व्याववहारिक होवेत अछि
दूनक बातमे किछु ने किछु सच्चाइ छै युवा लोक आकर्षक डिजाइन पसन्द करैत छथि मुदा पारिवारिक लोक दीघ दीर्घकालीन उपयोग आरााम पर ध्यान दय छथि सन्तुलित विकल्प खोजबक बेसी नीक रहत तऽ ठीक अछि बादमे बात करैत जाइ नमस्कार
हँ ठीक ह नमस्कार